हलो
हा, अचेव ति आवाज़ु।
आइ, आइ, आवाजु। हा, हा, अचे ती। ॿियो कहिड़ो हाल चाल आ।
बढ़िया आहे हाल चाल तव्हां ॿुधायो?
हा, बढ़िया ई हुजणु खपे।
हा हा हा
ॿियो ॿार बच्चा राजी?
हा हा सूमी पयो आ हाणे। हा सुमो आ हाणे। मां सोचियो थोरो सो निपटाए वठां, ॿियो ॿुधायो?
हा ठीकु आ बढ़िया, बरसाति पए ती इते तव्हां वटि?
हा किरे पियो मींह हाणे नथो किरे। हाणे थोङो हिअं हवा हले ति हिअं लॻे तो। कि थींदी पर न न, पए अथी केॾी केॾी महिल रुकी रुकी करे पए ति।
हा रुकी रुकी पए ती, हले पई ती हा।
हा
अॼु सुठी बरसाति आई आ, थोरी थाधल त थे गर्मी केॾी थियल हुई।
ॾाढी ॾाढी ति लॻे।
हा गर्मीअ त जान खाई रखी आ। ह ह ह
हा थोरो मतिलबु थधकार सुठो लॻंदो आ न।
हा गर्मी में रसोईअ जो कमु करेई बि मन न करे तो।
उहोई उहोई फुलका पचाइ सभिनि खां वधीक गर्मी लॻंदी आ न।
ह ह ह
पसीनो पसीनो थी वेंदो आ, त सुठो न लॻंदो आ।
कु हा विङ लटा ई आला थी वेंदा इन ॿियो घर में सिंधी ॻाल्हाईंदाओ न सभिनी ॿारन सां?
हा हा! सभु ॻाल्हाईंदा आहियूं।
हा, ॿार सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि?
अञा त नंढो हि आ ॿार।
अच्छा, नंढो तव घणे साल जो?
सते महीने जो आ अञा।
हअ
सते महीने यो आ अञा।
सते महीने जो?
हा मां नंढी आहियां ॾाढी।
अच्छा अच्छा सते महीने जो उहो हेतरे में छा ॻाल्हाईंदो पर तॾहिं बि जड़ खां उन जे साम्हूं बि पाण में सिंधी ॻाल्हाईंदो त उह सिंधी सिखी वेंदो न।
सिंधी में ही ॻाल्हाईंदा आहियूंसीं हिन सां।
सिंधीअ तव्हां ई न ॻाल्हाईंदा आहियो पाण में?
ॻाल्हाईंदा आहियूं उहो इ त चयांव थी।
अच्छा सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियो न? हा त पो हा त ॿार ते पाणे ई असरु पवंदो। हा सीखे तो, हा त ॿुधंदो न।
ॿुधे थो सिखे थो पियो।
ह ह ह अच्छा अच्छा सते महीने जो आ त रांध रूंध कंदो हूंदो लतड़ियूं हणंदो।
अञा ॿांभणा नथो पाए।
ॿांभणा पाए थो? ॿांभणा नथो पाए। अच्छा अच्छा
अञा वेयण सिखो आ, थोणो पक्को। पर अन, बांभड़ा नथो पाए।
अच्छा, ॿांभणा नथो पाए, वेयंदो त हूंदो? हा, वंईंदो आए। हा, वेयंदो तो त आए न, हा ठीक।
ॿ्यो हाणे थोड़ी मस्ती करे तो, पहले खां।
बिल्कुल, ॿार सां बि रौनक आ न घर में।
हा
हा ॾाडी। हा, ॿार सां त रौनक़
हा, थोड़ो गोड़ थी पईंदो आ, थोड़ो सुठो लॻंदो आ।
सुमारींदा हूंदोस?
छा ॾई?
छा ॾई? सूट्र। सूट्र न ॾींदायो ॿार खे?
न न
न, लिंॻ न सूट्रींदायो ॿार जा?
सूट्र यानि?
तेल मालिश, जेंखे चोंदायो।
अच्छा अच्छा, हा कंदी आयांस न।
उहो ई त मां चंवां तो, सिंधी तां नथो सम्झो?
उहो, न समझ्यम न मां।
अच्छा अच्छा
हाणे असां थोड़ी सी, मिली जुली
अच्छा मि-अच्छा मिली जुली, सई ॻाल आ।
ॿुधो न हुयो न।
अच्छा
त हाणे मां शाम जो थोड़ी कंदी आयांस।
मालिश कंदा आयोस न? सुबुअ जो बस। हा सुबुअ जो, सुबुअ जो थाधल जे टाइम में नवें खन। हा
नवे न, ॿारें बजे कंदी आयांस।
ॿारें बजे अस, वरी मालिश करे, वरी सिनान कराईंदा हूंदोस।
हा हा
अच्छा अच्छा
असां पेंजे ज़माने में ॿार पाल्यासे न, सुबु जो नवें बजे मालिश करे, ॿार खे ॿधी करे चंॻी तरां सुम्हारींदा हासे, ॿ ट्रे कलाक त सुमी पोंदो हुयो ॿार।
हे हे त कुछ, कुछ टाइम मुखे लॻे तो। ॾ पंद्रा ॾींहं बस ॿधज्यो हुयो, पो रोएण लॻंदो हुयो।
हा, त हे सुमंदो थोड़ई। मालिश सां, लिंॻ पका थींदा आएन, ॿार सुमंदो आ, निंड्र ईंदी आ काफ़ी देर
सुमंदो आ न, हा।
ॾेढ ॿ क़ीलाक सुमंदो आ।
ॾेढ ॿ कलाक सुमंदो ओ सिनान खां पो सुमंदो हूंदो?
हा हा स्नान, स्नान जीअं ई करायसि पोइ बिल्कुल सहन न थींदो तसि, पोइ बसि हाणे सुम्हाए मुखे।
अच्छा अच्छा ठीक।
ॾाढी, ज़ोर निंड ईंदी तसि पोइ
हं हं चलो।
मालिश कराइण में वरी बि थोड़ो सुठे सां कराईंदो आ।
अच्छा अच्छा।
पोइ त बसि जाते स्नान कराये मास रोइण चालू
हं ॿारनि खे त पाणी वणंदो आ न गर्मीअ में। पाणी वणंदो आ। हिन खे ॾाढो‌ वणंदो तस। ह न हा पाणीअ में ॿार हथ विझी रांदि खेॾंदा आहिन न।
तन्नाए, रांदि कींय खेॾंदो?
न तॾहिं बि हथ त मारींदा आहिन पाणी में?
अञा न अञा मां हुनखे हिकड़ो स्टैंड आ हुन में लेटाईंदी आहियांस।
हा अच्छा अच्छा।
त हुनमे थोड़ो मुखे आसानी थी वेंदी आहे करण में।
अच्छा अच्छा।
जीअं ॿार थोरो, फथकंदा आहिन न
हा हा फतकंदो, फतकंदो त सही नंढो आ न चंओ ता सते महीने जो आ।
हा।
हम ह हम अॼकल्ह, ॿार सुमन नथा ज्यादा देर। ह
त तां तहांजो पोटो घणो वॾो थव?
मुंहिंजो पर पोटो पर पोटी ॼाई आ हाणे थोरा ॾींहं थिया आहिन, ॿीं महीने जी आ।
घणो?
पर पोटी मानये पोटे खे बि धीय ॼाई आ।
अच्छा, त हो सुम्हंदी तव न सुम्हंदी तव घटि
उहो ई कच्छ में खण त सुम्हे हेठि सुम्हार त उहो ई रोअण।
अच्छा।
हा, कच्छ में खपे कच्छ खपे।
हा, असां त पतो तव हिकड़ो बढ़िया झूलो वठी आया आहियूं। त हुन सां छा आहे की जीअं हाणे थोरो गोड़ थींदो त उथी वेंदा आहिन न ॿार गोड़ सां त हिन झूलेनि में बढ़िया सुमयलु पयो हूंदो आ।
हा झूले में त ॿारु सवलो सुमंदो आ।
हुन झूले में न जेको ईंदो आ। हिकन्द हुन वारे में न। हिकिॾो इयो ॿधण वारो इंदो तव।
हं।
उन्नमे।
हा, झूले में त ॿार खें निंड अची वेन्दी। ॿार सम्झदो कच्छ में सुमियलु आहियां। झूले में त पो
हा।
हा, ठीक।
बढ़िया महसूस थींदो ॿारनि खें।
हां बिल्कुल! अञां त हिनखे खा कुछु खाराईंदा न हूंदओ खीर ई पीआरींदा हूंदआ।
न हाणे ठाराईंदी न
बिस्कुट वग़ैरह
ॼीअं छह महीनों पूरो थींदो आहे त पोइ खाराइण लाई चवंदा आहिनि न ॿारनि खे।
हां उहो सरेलेक सरेलेक वग़ैरह छा खाराइनि सेरे सेरेलेक ती हा।
उहो ई थसि चावर दाल जो ई अथसि
हा हा। ठीकु आ ॿियो फिकी दालि वाल चटाईंदा हूंदौ।
हा, थोरा केॾी महिल केॾी महिल थोरा दाल चांवर खाईंदो आ
अच्छा- अच्छा!
केॾी मइल थोड़ो फुल्को ऐं दालि खाईंदो आ।
हा, फ़ुलको चूसींदो ॿारु बिल्कुलु।
हा, फ़ुलको पकडाए ॾींदा आहियूंसि हथ में त पकडणदो आ चूसंदो
केरि आदत विझणु खपे र शुरूअ में अगरि कुझु न ॾेए त पोई ॿारु कुझु खाए ई नथो।
हा त छो, छो न ॾियऊं मतलबु।
हां, शुरूअ में ॾियण, ॾियणु खपे अॼुकल्ह डाक् क्टर मनाऊं था करनि। चवनि था छहें महीने ताईं त कुझु न ॾियो ॿार खें रुॻो खीरु ॾियो पंहिंजो।
हा त छह महीने तक मां हुन कुझु ॿि न ॾिनोमांसि। छा आहे? इन लाइ मना ता करनि की ॼीअं छह महीना पूरा था थियनि न त हुननि ॼो पाचन थोरो सो कमॼोर हूंदो आहें ॿारनि ॼो छह महीना ॼीअं पूरा थीन्दा आहिनि, पो असां हुनखे ॿार खे ॾींदा आहियूं खाइण लाइ। पर ईएंं न कि जेॾी महिल ॾिस बसि खाराईंदो वनञु। ईअं न आहे
हम्म
ईअं आहे, कि थोरो थोरो त शुरूआत करि शुरूअ में ॿ टे चम्मच पो धीरे धीरे अध कटोरी ईयं ईअं
हा- हा, हा, हा
वरी ईअं ॿि आहे कि, जेको खारायूं ता उहो टेरे ॾींहं लॻातार खारायूं। हुन सां इहो पतो पवंदो की उहो ॿार खें लॻे थो कि नथो लॻे। कोई हुन सां दिक़त त नथी थिए ॿार खे।
हा, हा ठीकु हां अॼु कल्ह डॉक्टर ॿि सम्झाइनि था ॿारनि ॼे लाइ सभु कुझु। व ईअं -ईअं पालियो ईअं ऐ खारायो हो खारायो असां त ईअं ई पालियासीं ॿार जो मर्ज़ी खाराए
हाण थोरो दुख छो कि ईयो आहे न समय
ह्म
हा ॿार जल्दी बीमार था पइजी वञनि न।
हम् बिल्कुलु
हाणे ॾिसो हाणे खाधनि में मिलावटियूं आहिनि ॾाढियूं
अच्छा
ना आहेन तां ॿुधायो।
हा ठीकु आ बसि मां मुंहिंजो त हाणे मां चांए ठाही ॿारु पु पुट्र आहियो चांए चांए ठाहे ॾिनी हुनखे चांए पीतई हाणे, थोरी देरि में वरी, रसोई में घुसिबो रोटीअ जी तैयारीअ
त ताई नूंह काथे तव
नूंह बि हिते ई आ मिली करे कंदां आहियूं, कुझु उहा कुझु मां हा मुंखे पाण शौक़ु आ करणु जो मां कंदी आहियां रसोई घुसी करे ॾे खारींदी आहियां हीअ ठाहे, हुंअ ठाहे हियं शइ इअं ठाहिबी थई सुठी लॻंदी आ थोरो वधीक ह ह, हा ह ह
अच्छा, ऐॾन सालनि में अञा न सिखी तव
मिड़ई पहिंजो हो मिर्च मसाला वधीक विझंदी आ, मां चवंदी आहियां, थोरा घटि विझणु खपनि हा मिर्च मसाला वरी वधीक था विझनि, पाण खे नथा वणनि
नथा खाई सघो
हा न खाई न सघउं था न
ॿियो, तव्हां छा था चाढ़ियो हाणे भाॼी?
कल्हु रात जो ठाती हुई सोयाबीन जी दाॻ में भाॼी
अच्छा
ॾींहुं जो ठाही हुई भिंडी, हाणे बाक़ी हा
ह अच्छा, हा तां भिंडियूं तरियल
गोलु वारी हा, हाणे ॾिसां हाणे ॾिसां घोटु घोटु खां पुछऊ, घोट खां पुछऊ फ़ोनु करे।
अच्छा, अच्छा ठीकु घोटुराजा अची वियो।
न अञां न आया हिनि।
अञां न आया हिन घरु में, अच्छा अछा ॿियो घरु में केरि - केरि तव
घोटु आ, ॿारु आ, ससु सउरा आहिनि।
हम् ॾेर तव ऐं मां त ससु अथव
हा
अच्छा, अच्छा ठीकु सउरो
हा हा
अच्छा, चलो हा त परिवार हुजणु खपे भाई
हा
परिवारु बि ज़रूरी आ परिवारु खां सिवा माण्हू अकेलो आ ॿाॿा
सभु हुजण त सभी खपे ॻाल्हि त सही आ
ज़रूरी बिल्कुल परिवारु सां माण्हूं रमियो रहंदो आ, दिलि लॻियो रहंदो आ।
हा
अऊं ॿार त घर में सभिनी जी रौनक कनि रौनक थींदो आ।